नमस्कार मित्र!
नमस्कार!
आइ बहुत दिनक बाद तोहरा सङ्ग भेँट भेल। कोना छी, अच्छा?
हम बहुत ही नीक छऽ अहाँ हम हाल-चाल कहू, कॉलेजक पढ़ाइ कोना-
आज बहुत दिनक बाद तोरा सङ्ग भेँट भेलए, केना छी? अच्छा- हम बहुत नीक छी। अहाँ अपन हालचाल कहू, कॉलेजक पढ़ाइ कोना चलि रहल अछि?
सही कहलहुँ, कॉलेज जीवन- विद्यार्थी जीवन एकटा महत्वपूर्ण चलन होइ छै। जाहे से भविष्य नींव मजबूत होइ छै।
हमर पढ़ाइ ठीक चलि रहल अछि मुदा कॉलेजक जीवन एतेक रोचक अछि- जे प्रत्येक दिन किछु ने किछु अनुभव देत।
जखन हम हमर संग सेहो एहन भेल छै मुदा धीर-धीरे मित्र बन वातावरण अमन जेको लगे लगल
सही कहलहुँ, कॉलेज जीवनक विद्यार्थी जीवनक एकटा महत्वपूर्ण चरण होइत अछि। जाहि संग भविष्यक नींव मजबूत होइत अछि।
जखन हम पहिल दिन कॉलेज गेलु तखन हमर बहुत घबराहट रहए कारण सबटा चेहरा अंजान लागए
बिल्कुल मित्र बिल्कुल, हमर संग सेहो एहन भेल छल मुदा धीरे-धीरे मित्र बनल आ वातावरण अपन जे- लगल लायक।
कॉलेज पैलस तॅं बहुत सुन्दर छै एतय आ साफ सुथरा वातावरण मनके प्रसन्नता करऽ छी
बिल्कुल मित्र बिल्कुल हमरा विशेष रूपसँ कॉलेजक पुस्तकालय बहुत पसन्द अछि। कारण ओतय हजारो उपयोगी पुस्तक उपलब्ध अछि।
पुस्तक -कालय वास्तवमे ज्ञानक भंडार होइत अछि जहाॅं विद्यार्थी नियमित अध्ययन करए तॅं बहुत लाभ- भेटैत छै।
बिल्कल मित्र बिल्कुल। अहाँ प्रत्येक दिन पुस्तकालय जाइत छी की केवल परीक्षा कालमे?
हम सप्ताहमे तीन-चारि दिन अवश्य जाइत छी। तॅं अपन विषयसँ संबंधित पुस्तक पढ़ै छी।
बिल्कुल मित्र ई बहुत नीक आदत अछि कारण अतिरिक्त अध्ययनसँ ज्ञानक विस्तार होइत अछि।
काॅलेजक शिक्षक सभ सेहो बहुत अनुभवी छै। आ कठिन विषय सरल भाषामे बुझा दैत छथि।
बिल्कुल मित्र, हमरा गणितक प्रधानाध्यापक बहुत नीक लागत अछि हुनकर- पढ़ायबाक तरीका अत्यन्त प्रभावशाली अछि।
हमर वैज्ञानिक शिक्षा सेहो प्रायोगिक माध्यम से पढ़बै छथि जाहि सँ विसेस सहज बुझाइत अछि
बिलकुल मित्र कॉलेज मे केवल पढ़ाई नहि बल्कि व्यक्तित्व विकासक अवसर से भेटैत अछि
बिलकु कॉलेज मे विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम कार्यक्रम विद्यार्थी केँ अपना प्रतिभा देखबाक अवसर देैत छै
बिल्कुल मित्र पहिला मास हम भाषण प्रतियोगितामे भाग लेने रही आ द्वितीय स्थान प्राप्त कयने रही
ई सुझन केँ बहुत खुशी भेल आ हँ अथवश्व निश्चित रूप से बढ़त हेतै
धन्यवाद मित्र कॉलेजक मंचपर बोलबाक अभ्यास बहुत उपयोगी सिद्ध भेल
हमम रोचि खेल कूदमे छियै रहैत होइ हम नियमित रूप से कॉलेजेक खेल मैदान जाइ छी।
खेलकूद शरीरक स्वास्थ रखैत अछि आ मानसिक तनाव सेहो कम करैत अछि
हमर कोइ भि क्रिकेट टीम राज्य स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कयने छल
बिल्कुल मित्र ई तऽ कॉलेज लेल गर्वक विषय अछि
ओेय जीवन मे समयक प्रबंधन बहुत आवश्यक छी
हँ मित्र कॉलेज जीवनमे समयक प्रबन्धन बहुत आवश्यक अछि सही कहलहुँ जब समय बर्बाद बढ़ जाय तऽ पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि
आब कते दिन अपन पढ़ाई खेलकूद या अन्य गतिविधिक समय निर्धारित कैय लैत छी
बिल्कुल मित्र कॉलेजमे विभिन्न विषयपर सेमिनार आ कार्यशाला सेहो आय आयोजित होइत रहैत अछि
हम हालहि मे रोजगार आओर कैरियर विकास पर आधारित एकटा कार्यशराय मे भाग लेने रही
बिल्कुल हमरा विभिन्न रोजगार विकल्प आ साक्षात्मक तैयारी विषयमे महत्वपूर्ण जानकारी भेटल
एहि जानकारी निश्चित रूप सँ भविष्य मे उपयोगी साबित
ई जानकारी निश्चित रूपसँ भविष्यमे उपयोगी साबित होइ
कॉलेज जीवनो मे मित्रक भूमिका सेहो अत्यंत महत्वपूर्ण होइत छै
सच्चा मित्र कठिन समयमे प्रेरणा दैत छथि आ सही मार्गद सन सेहो करैत छथि
हमर मित्र मंडली बहुत सहयोगी छी हम सब मिलक पढ़ाई करे छी
समूह अध्ययनसँ कठिन विषय सेहो जल्दी समझमे आबी जायत अछि
कॉलज मे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध रहबाक कारण शोध कार्य करब असान भैय गेल छी
हँ मुदा इन्टरनेटक उपयोग सदैव सकारात्मक उद्देश्य लेलक करबाक चाही
बहुत विद्यार्थी सोशल मीडिया पर अधिक समय खर्च कर दै छथि ये जे उचित नही अछि
सन्तुलित उपयोग ही सफलता आ ज्ञान प्राप्तिक कूञजी अछि।
कॉलेज मे अनुशासन पालन करब से आवश्यक छै।
अनुशासन विद्यार्थी के जिम्मेदार। हँ आ सफल नागरिक बनबै सहायते करैत अछि।
हमर कॉलेज मे उपस्थिति पर विशेष ध्यान देल जाइत छी
नियमित कक्षामे उपस्थित रहलासँ विषय स्पष्ट रूप सँ बुझाइजित अछि
परीक्षा क्रम मे विद्यार्थी के घबराबयक आवश्यक नहि होइत
ज नियमित तैयार हो तऽ परीक्षा सहज रूप। सँ उत्तीर्ण कय कयल जा सकैत अछि।
अहाँ परीक्षा लेल कोनो तैयारी करे छी।
हम नियमित नोट्स। बनबैत छी आ समय समयपर पुनरावृत्ति करैत छी।
ई बहुत प्रभावी अध्ययन पद्धति छी
कॉलेज जीवन मे आत्मनिर्भर बनाबक शिक्षा सेहो भेटत अछि
सही बात विद्यार्थी स्वयं निर्णय लेबाक क्षमता विकसित करैत छी
कॉलेज मे विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यक्रम सेहो आयोजित होइत अछि
हम पर्यावरण संरक्षण अभियान मे भाग लेने रही आ गाछ लेगोने रही
पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समयक महत्वपूर्ण आवश्यकता अछि
स्वच्छ वातावरण मानव स्वास्थ्य लेल अत्यंत आवश्यक छी
स्वास्थ्य विषयमे कॉलेजमे जागरूक ता कार्यक्रम सेहो आयोजित होयत रहैत अछि
स्वस्थ शरीर आ स्वस्थ मन सफलता लेल आवश्यक आधार छी
कॉलेज जीवनमे बहुत चुनौती सेहो अबैत अछि
मुदा चीर चुनौती के स्वीकार कर आगाँ बढ़इ ने सफलता प्राप्ति मे आगाँ होइत छी
शिक्षकक मार्गदर्शनसँ कठिन समस्या सेहो सरल भए जायत अछि।
अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी के जीवनदायक दिशा बदलि सकैत छी
कॉलेजमे विज्ञान प्रयोगशाला सेहो बहुत उपयोगी अछि
योगात्मक शिक्षा सँ विद्यार्थिक समझ आ कौशल दुनू बढ़त अछी
हमार हमारा लागत अछी ले जे कॉलेज केवल डिग्री प्राप्त करबाक स्थान नहि अछि
बल्कि जीवन मूल्यक ज्ञान आ अनुभव प्राप्त करबाक महत्वूर्ण केन्द्र अछि
कॉलेजक मित्रता अक्सर जीवन भरि स्मरणीय रहैत अछि
हम बहुत मित्र भविष्य मे अलग अलग क्षेत्र मे सफल भऽ जाइत छथि।
छोड़बाक क्षण सेहो अबैत अछि।
कारण चारिम विषयक स्मृति मन मे सदेव बसल रहैत अछि
कॉलेज जीवन हम सभके जिम्मेदार नागरिक बनबाक प्रेरणा देत अछी
ई समय मेहनत संघर्ष आ आत्मविश्वास कर रहत अछि
जे विद्यार्थी कॉलज जीवनक सदुपयोग करैत छथि हुनका भविष्य उज्ज्वल होइत अछि
बिल्कुल परिश्रम आ लागनसँ प्रत्येक लक्ष्य प्राप्त करायल जा सकैत अछि
हमरा कॉलेज जीवनसँ बहुत किछु सीखय लेल भेटल अछि
हमरा सभक ज्ञान नेतृत्व अनुशासन प्राप्त भेल अछि
भविष्यमे हम अपन क्षेत्र मे उत्कृष्ट कार्य करबाक प्रयास करब
हमम सेयो समाजे देशक विकास मे योगदान देबाक संकल्प लेत छी
कॉलेजक शिक्षा आ अनुभव हमरा सभक जीवनके सही दिशा प्रदान करब
निश्चित उ्च सफल सम्मानित जीवक आधशी रह अछि
आइ अहाँ सँ कॉलेज जीवन के चर्चा करी बहुत आनन्द भेटल
आहाँ एहिसे कॉलेज जीवन पर चर्चा को केँ बहुत आनद भेटल
आब हम विदा लैत छी फेर कखनोहु भेटबै
हमरा से बहुत खुशी भेल अहाँके विचार शेनिय क प्रेम भेटल